हलो, आवाज़ अचेव ती?
हा, हा अचे ती न।
हा उओ खीर वारो आयो हुयो, त वरी मां चयुम की खीरु वठां पहिरियों
हा घर ॾई वेंदो तव पो खीरु?
हा खीर ॾई वेंदो आ न हिकु गांय जो खीर वठंदा आहियूं
हा
अऊं हिकु भैंस जो वठंदा आहियूं चांयिन में भैंस जो अउं हिनज जो हलाईंदा आहियूं आउं द पाण वरी ॿार-वार गांय जो खीर पीअंदा आहिनि।
हा असांजो बि ॾई वेंदो आ घर रोज़ सुबुह जो अची
हा असां सुबुह जो न ईंदो आ, हिन महिल ईंदो आ हिकु हिकु कलाकु पहिरियों ॾई वियो, मतिलबु टाइम ईंऐ ई तन। केह मल हिक बजे केह मल ॿारहे हिअं हा ॿई खीर वारा बि अलॻि इन।
पो हिक ई भाई न रखंदो आ।
हाणें हिक खे वरितो त वरी ॿिए खे हाणे लॻंदो आ की हाणे छा मना क्यऊं वरी ॿिए जो चालू क्यो हुयोसीं
हा
त लॻे पियो हले थो पियो अचे थो त अचऊं विच में लॻे पियो बंदि क्यऊं सही न पियो ॾे पाणी पियो मिलाए।
हा
त लॻे पियो फिर बंदि ता कयूं पिया। पर वरी हन लॻो हाणे छा बंदि कयूं अचे तो पियो। फाल्टू में हिनजा बि छो ग्राहक वञन स।
हा लॻंदो आ न वरी पर इहो बि सुठो तव हलो भई कॾहिं कोई नथो अचे त कॾहिं ॿियो त ॾई वेंदो।
हा, हा ईअं त फ़ोन नंबर बि आहिन न, केहमल न अचनि त पोइ या वधीक खपे त जंहिंखां गांय जो वठंन इंदा आहियूं न त उओ वरी अ न केहमल फोन कयूं ता न शाम जो या राति जो अठे नवे त बि ॾई वेंदो आ, ॾहें बजे ताईं राति जो खीर केमल।
पासे में रहंदो हूंदुव न?
न, न परियां गांउ खां ईंदो आ। पर शाम न त पोह सीड़ी असां लाइ न ईंदो आ न, शाम जो बि ॿियनि माण्हुनि खे ॾियण ईंदो आ। खणी ईंदो हूंदो थोड़ो वधीक।
हा खणी ईंदा इन न खीर वारा त वधीक
हा त केमल थी बि थो सॻे कि केमल ईंदो बि हुजे मतां ॾियण, पोसाईंदो हूंदुसि त ॾियण ईंदो आ न न कंदो आ ॾैई वेंदो आ।
हा असांजो जॾहिं सुबुह जो ईंदो आ त चार ॾींहंनि खां न पो अचे हिनमल। चईं भई ॿाहिरि वहियल आहियां त वरी ॿाहिरां वठी पिया अचऊं।
त पो ॿाहिरां उओ थेलीनि वारो वठंदा हूंदव न?
हा-हा फोनुन वारो
अउं हूअं जेको ॾई वेंदो तव, उहो थेलिनि वारो की हो खुलियल।
खुलियल ॾई वेंदो आ पो ॿाहिरा बि मतिलबु खुलियल ई ॾींदा आइन, थेलीअ में विझी ॾींदा आइन पनीर न फ्री नॉर्मल
हा।
हुनमें ॾींदा अइन
हा असांजो त वरी खणी ईंदा आहिन, बाटले में ई वठंदा आहियून्।
हा।
तां प्या ॿुधायो, कि इयो जैतून यो तेल जेको थींदो आ
हा।
त पो उहो जेतूनअयो तेल तां बि हणंदा आयो?
हा - हा, मां हंयो हो विच में, मूंखे सुठो पो लॻे।
अच्छा, त उहो हुन मे कुश मिलायो की इअं ई बस सिधो?
बस मां त इअं ई हयो हो नॉर्मल, कुश न मिलायो, बाक़ी कोई- कोई चवंदो आ भई नारियल तेल में करे लॻायो।
उवई मूंखे बि लॻे थो गुडिया जा वार बि ॾाढा था छणन पया, उनई त अञा हाणे उमर चालू थी थेस पई, त एॾा वार झड़नस्था। तह हेत मुंजा बि, अलाए छा त थी वयो। त ॿी पर शणन ॾाढा ई ता, पर लॻंदो आ न हाणे वारन सां ई सूंह आहे न।
हा वार वरी सुठा ता लॻन न, लंबा घना हुजन त।
हा। पर मुंजी गुड़िया जा मूंखे लॻंदो आ, लंबा न कर, नंढा सुठा लॻंदे। मतलब जेतरी एज अञा नंढी थन, अञा अठीं क्लास में आ। त ईअं नंढा नंढा वार, बेबी कटिंग सुठा लॻंदा आहिन न, ॿार सुठा लॻंदा आहिन न? त चवंदी आयांस्, कर पर न, अलाए छा मत छेड़ींदस, की न मूंखे अना वार वॾा खपन, वॾा खपन।
मुंहिंजे मम्मीअ खे लॻंदो आहे वरी, वार वधाए, मां वरी हर सालु कटराए ईंदी आहियां।
हा। न वार नंढा करण सां, फेस नंढो- नंढो लॻंदो आ, मतलब ईअं लॻंदा आयूं नंढी एज लॻंदी आ। फ्री आए।
हा।
ऐं वार वॾा करना थव, कुदरती मतलबु जीअं एज बि थोरी वॾी लॻंदी आहे।
हा उहो आहे न, वारनि सां ई आहे न सभु कुछ, मुंहं जी रोनक ई वारनि सां अची वेंदी आहे कॾहिं।
मेन वारनि सां ईंदी न, जीअं हाणे असांजो फेस भरियल आ। जीअं हाणे शादी शुदा थी वयासीं, ॿारन वारा थी वियासीं, असांजा वार वॾा हुजन त सुठा लॻंदा।
हा।
हुं, पर असांया वधनी नथा असांया त अॻो पो कटस्। हुं, खुटंदा ता वञन।
हा उहोई त, हिते बि हिक दीदी आई हुई, न न त हुनन बि चयो, मां चयोमान वार छो कट ट्राए तो भई लंबा सुठा लॻंदा आहिन तांजे मथां। ई मुंजा झड़न पाए इलाई, त वरी अधु कराए आई सफ़ा।
हा लॻंदो आ न की हेॾा झड़न था वॾा- वॾा केर संभाले तेखां, कटाए। मां बि हाणे पेके वईअम न, त मां बि कटाए आयम।
हा कोई कोई वरी ईअं बि चवंदो आ वार झड़नि था त पो कटराए चो नंढा कराए चो त थोड़ा सही थी वेंदा आहिनि।
हा, पर ॾाढो फ़र्क पियो लॻे जीअं ॾाढा सना-सना पिया लॻनि या फेस अजीब पियो लॻे वारनि जे करे त कटिंग कराई हुते त सुठा सुठा पिया लॻनि वार, ईअं मतलब भले सना हुआ, पर कटिंग जे करे
हा, कटिंग में वरी उहो लुक सुठो था ॾेई रखनि न।
हा त मोटा, हालाँकि मां त पंहिंजी भेण सां ही कटराया, उह पार्लर हलाईंदी आ न।
हा
त उन खां ही कटराया, गुड़िया लाइ चवासि पई, त उहो गुड़िया लाइ चए पई की जेके स्पेशल वारनि वारा हूंदा आहिनि न ख़ासि
हा
उन, उन खां ही कटरायां, पर मुंजी गुड़िया मञई कान चई न मां वॾा कंदमि। न त चवांसि पई की वॾनि शहरनि में मतलब हिक खां हिकु कु कटण वारा आहिनि।
हा अॼुकल्ह त इलाही सलून निकिता आहिनि हिक खां हिकु।
हा हिक खां हिकु सलोन मतलब ॾाढा स्पेशल कटिंदा आहिनि, सीड़ी कटाईंदा आहिनि मुंहिंजो भाउ आहे उन जी धीअ तस मतलब त मतलब मुंजी गुड़िया जेतिरी तसि। त उहा हुनजी ज़ाल वञी सीड़ी, मतलब कट कटाईंदा आहिनि ॿधल तन ॿीं- ॿीं महीने वार कटाएनि।
पो बि ॿीं ॿीं महीने पो वधी वेंदा तन वार?
अरे छा वारनि जी ग्रोथ तनि। माँ धीअरनि जी, उहा बि मूंखे चए पई की दीदी वञो तव्हां बि इन खां क चयोमास मां ॿीं महीने किथां कटाईंदमि मां इंदी ई साल में आया त चईं ठीक आ त साल में त कटायो हुन ई कैंची ॾाढी सुठी तव।
हा कंहिंज कंहिंजी वरी चवंदा तव कैंची सुठी हूंदी आ त पो ग्रोथ वधी वेंदी आ।
हा त वरी मांखे लॻो मुंहिंजी भेण कटे थी, त हुनजो हथ बि वधीक ठवंदुस उन खां ई कटे कटाया पर सुठा कटया हूअई। पर हिन गुड़िया लाइ लॻे पियो उन खां कटाएचां पर मञे ही कान।
हा कंहिंखे वरी कीअं शौक कंहिंखे कीअं आहे। कोई चवंदो आ नंढा वार हुजनि कोई चवंदो आ वॾा हुजनि।
सभिनी खे पंहिंजे पंहिंजे सोच आहे न।
हा, सभिन खे कीअं थो लड़े कहिंखे कीअं।
हा तव्हांखे कीअं लॻंदा आ, वॾा वार हुजनि नंढा?
मुंजा वरी वार सिल्की काननि न त इन लाइ लॻंदो आ मां हर साल कटराईंदी आहियां, मां त छह- छह महीने में।
अच्छा
हा त मम्मी चिलाईंदी आ, मम्मी खां लिकाए लिकाए कट्राइड वेंदी आहियां।
ख़बर त पवंदी हूंदसि न वार त ॾिसण जहिड़ी
हा पो वरी ख़बर पइजी वेंदी त पो ॾींदी आ न दड़िका। चिलाइंदी आ। हा इलाही चिलाईंदी आ, मम्मी खे लॻंदो आ वारनि सां छेड़खानी न कयो। भाई लंबा हुजेव, सुठा लॻंदा आहिनि लंबा।
हा सही ॻाल्हि आ।
पर वरी मूंखे लॻंदो आ वार मुंजा स्ट्रेट बि कान्हनि पर सिल्की बि कान्हनि त लॻंदो आ या त वरी उहो कराए पार्लर मां पो वरी जेतरा वधाइणा थव वधायो
हा पर उन में बि केमिकल था हणन, कंहिंखे सूट थिए कंहिंखे न थिए
हा वरी उहो ई आहे न वरी मतलब कंहिं मुंहिंजे माइटन में करायो त हो चवे पियो कि वरी जेको नईं ग्रोथ इंदी आए न त उहा त जो नेचुरल वार आहिन उहे ई ईंदा
अच्छा
हीअं त वरी उहो सुठा भी न लॻंदा न अध वरी सिल्की अध हीअं
हा पर उनन जी वरी ख़बर थव केयर अलॻ थी करणी पए वरी उनन लाए सामान अलॻ
हा इलाही महंगा महंगा शैम्पू साबुण हूंदा आहिन उनन जा कंडिशनर मास्क ईंदा आहिन
मुंहिंजी भेण कराई न हुनजा वार वॾा हुयस त हुनजा वार कीअं थी वेंदास मतलब लॻंदा उहे बि ॾाडा मस्त हुयस जीअं घोड़नि जा वार न थी वेंदा आहिन अघ तीअं राउंड राउंड थी वञन्स त पाण माण्हू हुन खां पुछंदा हुयस कि तूं हे कराए आईं आहीं बिजी वार पर कुदिरती उहे हुनजा ईअं थी वेंदा हुअस पर हुनखे उहे न वणदा हुअस हुनखे लगंदा हुअस मुंहिंजा स्ट्रेट करन त हुअ कराए आई परमानंट स्ट्रेट वारा
हा
केयर न पई करे सघे ऐं ॿार बि नंढा थस त केयर न करे न सघे, त वारन में चुनट चुनट पइजी वञस, ईअं कैंचीअ सां कटराइणा पवनस चो चो
हा लफड़ा आहिन। चवंदा आहिन न, भई जो भॻवान ॾिए थो हुन में ई ख़ुश रहो। हिन खां सुठो।
हा ऐं प्रोडक्ट वरी वरी कीअं सामान अलॻ अलॻ अलाए घणा सीरम, शैम्पू उहे भी हेॾा महंगा महंगा, मां चवां थी शाबस तंहिंखा घर में ई तूं आहे न एलोवेरा विझी करे खोपरो अरंडीअ जो तेल चवंदा आहिन न। उहो विझी करे, उहे हणंदी कर त उन सां बि सिल्की था चवन थींदा आहिन
हा घरेलू नुस्का ई इलाही आहिन। मतलब चवंदा आहिन बस एलोवेरा जहिड़ो नारियल तेल बि हणन सां थी वेंदा आहिन।
हा हा पर घर जा बस मिक्स करण पुॼन कोन था न, की सीड़ी हुन लाए टाइम कड लॻाए।
हा! न, पर सुठा त घरेलू नुस्का ई हूंदा आहिन। ॿाराँ त वरी महंगा बि आइन।
हा! हुं भले धीरे, धीरे असर कंदा आहिन। पर असर सुठो कंदा आहिन। ऐं ॿाहरियां वरी केमिकल असर थी वियो त ठीक आ न थियो त बिल्कुल वार ई उॾामी वेंदा
वार वरी सुठा भी नथा लॻन न केमिकल वारा।
हा! उहा ई ॻाल आहे न। उह, चवांं थी न। जंहिंखे सूट थी वियो त थी वियो। अऊं अगर न सूट थियो त पो त चई नथो सघजे।
हा लफड़ो आ न। जंहिंजो दिमाग़ में बस थिए न सूट।
हा! !
उहे ई ॻालयूँ आहिन न। मुंहिंजी मम्मी त मना कंदी आ चवंदी आ इहे न करायो, जो ॾिना थईं भॻवान हुन में ई ख़ुश रओ
हा!
न त वरी हुनखां पो बि लफड़ा आहिन। केमिकल लॻाइन त पो बि पतो नाए न वधन था वार अलाए न?
न, उहोई चवां न। असांजे पासे में मतलब छोकरी रवंदी आ हाणे शादी थियस हुनजी। पर मतलब छा ॿुधायांव। छा वार। ॾिसण जहिड़ा। जीअं हीरोइन जा, ॾिसंदा आहियूं न टीवी में। भले विग हूंदियूं आहिनि या जेको बि।
हा
एॾा नेचुरल सुठा वार पर, जंहिंमाल वञ न त सीरम या हि उह हणंदी रहंदी हुई। पर स्ट्रेट न कराया हुअईं।
हा! वरी इहो ई आहे न। भई केयर करणी थी पए न घर में बि।
हा! परे
नि में ध्यानु ॾियो।
वार औ फेस पई चिमकाईंदियूं हुयूं छा लॻनि हुनन खां पोइ वरी हुनन लाइ वरी केयर करणी पए थी पोइ हुनजी मम्मीअ खां हिकु दफ़ो पुछांसि पई के छा हणंदा आहियो हुन आख़िर वारनि खे हुनजी माँ जा बि वार मतलबु सुठा तनि। ॾाढा वॾा
हा
त चए पई मां चवांसि पोइ मूंखे बि ॿुधायो मुंहिंजी गुड़िया लाइ त चए पई खोपरे में या जंहिं में बि तव्हांखे वणे तेल में विटामिन ई जा कै प्सूल विझी करे हणंदा कयो न बिना हुन नहणंदा कयो।
हा अॼुकल्ह इहे हणंदा आहिनि न माण्हू इलाही विटामिन ई जा कैप्सूल भी
हा त मां विच में चालू कयो महिनो खण त हया मान सुठा हुआ मतिलबु फ़ाइदो पवनि पियो पर वरी विच में घुराया कान त वरी आलस जेसि ताईं घुराए घुराए
हा चवंदा आहिनि न सुठा हूंदा आहिनि मां बि विच विच में लॻाया हा वरी बंद करे रखया।
त फ़रक पियो हुयय तोखे?
हा पवंदो आहे ईअं त चवंदा तव वरी शैम्पूअ में भी विझी लॻायो विटामिन ई जा केप् उह त इलाही सुठा हूंदा आहिन।
मा शैम्पूअ में न लॻाया बाक़ी खोपरे तेल घर जो को तेल भी ठाहियो हुयो। पोइ उन में मिलाए करे हणासि पई घर में मतलबु जीअं मेथी दानां इअ विझी करे
हा। उहो सुठा हुंदा तव इलाही माण्हू फेस खेबि हणंदा आहिनि उहे कैप्सूल।
हा फेस सां त डपु लॻंदो आहे कुछ बि लॻाइण खा कि ख़राबु न थी वञे।
हा। रिस्क त वारनि ते बि आहे फेस ते बि आह ॿिन्हिनि ते आहे ओ त।
ह ह हा। पर फेस ते वरी ज़ाहिर थी वेंदा आहिनि न की पिंपल्स या टुंग। इहे पोइ वरी वञनि कान ता बिलकुलु बि
हा। हिक बार बिगड़े त शरीर पो ठहे किथे थो।
बिल्कुल बि न हिन करे लॻंदो आहे की भई ध्यानु ॾियूं उहा सही ॻाल्हि आहे पर वरी बिगड़ी वञे त वरी अॻोपो हालत ख़राबु थी थी वञे न।
उहो ई त वरी लॻे थो न भई इ छा